की करै छियै
एना बेैसै छियै अहाँ कहू की हाल चाल छै अहाँके
ठीके के हालचाल छै गर्मी बेहाल कयल छै आओर की
सब देने सब देने घर गर्मीए के मार झेल झेलै छथिन सभे
देखियौ अभी तऽ जून बीत गेलै आ जेना मनसून भी नहि एलै ने
न तो अब तनिका तनिका पानी पड़ैत छै हमरा आर देने तो तनिका इम्हर पानी पड़ैत छै कखनो कखनो
तऽ कखनो कखनो पानी पड़े छै तऽ ई तऽ बुझियौ सखि की ई तो आनही पानि ने आबै छै ई मानसून नहि आयल छै
हँ इना आम पटावे वला आम पकावे वला
हँ ए जेना पकल पकल आम के गर्मी झड़ जयते पानि गर्मी ओ वाला पानी है ई मानसून के पानी नहि आयल छै सखि
नहि तऽ मनसून आब किर देर से आइ तऽ एहिह चलते लगे छै कि तनिका देर होबै छै
तो बकि बच्चा सबके स्कुल उस्कुल खुल गेलै की
हँ ह हमरा आरके तऽ बच्चाक के इसकुल खुल गेल छै आ दू तीन तीन दू दिना भ गेल स्कूल जाइत
अति तो एतेक गर गर्मी छै एहिमे बच्चा सबके स्कूल खोलैके जरूरी छै की
आइ नहि जान हो हमरा ने स्कुल से तऽ कले कलेक्टर बन के सब बच्चा सब निकलते अही चलते मटरनी जे हेडमटरनी छथिन न ओ तनका जादे तेज छथिन हुनकर बस चलै तऽ उ तऽ एको दिन छुटी नहि संडेहो के स्कूल बुला लेत
हँ क तऽ बिहान कलेक्टर बना के भेज देथि
वाह वाह हँ भले बच्चा लोग स्कूल मे गर्मी से सड़ जाइ मच्छर काटी चाहे जे होय ओ अर से उनका के कोनो मतलब नहि छै
ह नहि नहि एते गर्मी पड़ रहल छै एहिमे तो डी एम के होइ चाे कि नहि बच्चा नीक से घर मे रहते अपन की जरूरी अभी स्कुल भेजे के इ गर्मी मे कोइ जरूरत नहि रहले ह अभी स्कूल खुल चलिय टाइमिंग की यहाँ के बच्चा सब
तब भिनसरे सात बजे स्कूल होवे छै आओर एगारह बजे लए छुट्टी कर दै छै
ई तो तनी निक बात भेले सखी ई एगारह बजे ओते धूप न रहे छै ई नीक ई नीक है हँ ई नीक फैसला छै स्कुल के कि एगारह बजे के बादमे जे धूप निकलैत छै से तऽ देह जराबै वला धूप
हँ तऽ
एगारह बजे ले जे आ जाय छै धिया पुता घर मे तो तनिका कम मे धूप लगे छै ने सब के
हँ लेकिन फिर भीे पे तकरो पे आते आते एकदम परेशान हो जाइ छथिन बालो ओ बच्चा
हू हू नहि तो तुनी ठण्डा चीज सब दल करहियो न एखनिमे जेना धूप उऊप से अबैत छै धियापुता तऽ ठंडा ठंडा जकर तासीर होइ छै सेह सब चीज देबल करियौ अखनी जेना अच्छा लगतै नऽ धिय पुता सब खतै तऽ ठंडा मे जेना बेल शरबत दे दियो जेना आम उम ह आमो की करी आमो दिया नइ होते तो तनी रते मे बाल्टी मे फूले ला रख देबै नऽ अहाँ आ बिहान होके देबै तऽ इना गर्मी नहि करतै आम भी थोड़ा गर्मी निकल जेतै ने पानी मे बाल्टी मे रखला से
अच्छा ठीक छै तऽ हमे कल आज मालिक से बो के मंगवा ले आ कल से बाल बुतरू के दिये तनिकाआरके पेट उट ठण्डा रही और
हँ हँ आ की कहे छी यहाँ के फुलवारी उलवारी मे ए सला आम उम आय छै नीक से की तनियम मनिए आयल छै
नइ ई साल तऽ आम आबै छै लेकिन हमरा आरके काजल केना से जेना आम केना से फले खराब हो जाय छै तनी दू चार एगो पेड़ के आम ठीक हो होय छै आ बाकी पाँच गो छ गो पेड़ के आम सब करिया भऽ जाइ छै
तो ने सखी कि एक दवाइ अबै छै केमिकल अबै छै एक जेना हमरो नैहरा मे ने बड़ पेड़ आम उमुमके न एते बगीचा छै जे अहाँ से हम की यौ खे में लगल छै हमर बाबूजी लगेेले छथिन आम उम तऽ ओ जे आम सीजन जेना बीत जाइत छै ने तऽ अहाँ कहबै अपना बापूजीके य आम सीजन बीत जेते न त जड़वा मे मिट्टी मिट्टी हटा दै छथिन बाबूजी हमर आ मिट्टी हटा के ने ओ कोइ केमिकल अबै छै सखी उहे जेना पूरा जड़ में भी मारे छथिन पिचकारी नेहन रहे छै कोई मशीन ओहि से आ जेना होली ओलीमे पिचकारी नहि दबबै छै बच्चा सब ओहने ओहने कोइ मशीन होइ छै तऽ ओहि से जड़मे मारै छथिन आ ओही से पर पत्ता डाँड़ी उड़ी सभपर मरवा दै छथिन तऽ ओ से आम नहि चड़ै छै सभ आ बड्ड नीक फल अबैत छै आ नीक फड़ैत छै
हँ तऽ अहाँ अपन बगीआ के गाछी मे केमिकल दैत छी
हँ बाबूजी हमर जड़मे दिऔबै छथिन जड़मे मैना जेना फल वल पर नहि दअबै छथिन तऽ जड़ मे जाइ छथि तऽ ओ तऽ पेड़ के जड़ मे चलि गेलै पेड़ के बड़ बीमारी के खतम कऽ देले पत्ता उत्ता मे जे कीड़ा उड़ा लगे के अहाँ बात कहलियै आम के फल उल मे जे अहाँ कीड़ा लगे के बात कहलीै से सब तऽ जड़े से ने होइ छै तऽ जड़ मे तऽ जड़ मे तऽ दिया गेले ने केमिकल तऽ जेना ओ सब कीड़ा मकोड़ा मरि गेलै तऽ नीक फल अबै छै फेर आगे साल में जााक मुजर उजर देख के नीक फल अबै
अच्छा वही कल हम आ रहल छलियै अहाँके घर देने से तो अहाँ के बगीचा मे देखले रही रहु क कतेक नीक नीक मालद आम अ तोड़के आ आनलो आनले अहाँके हँ आदमी जन सब तोड़ तोड़ के ले जायल रहै अध देखके तऽ मुँहमे पानी आबि गेल ई तऽ एकदम सिन्दुरिया सन लाल लगेता छी कते गोट तोड़े तोड़ल हम
आ जनै छीय आ बाबूजी तोड़बै छथिन ने तऽ ओ आदमी जानिके कहै छथिन की कि जेना नीचे नहि गिरे दय छथिन जाली एहन एगो खरीदब ले छथिन बाजार से
अच्छा
ओहि मे ने डंटा लागल है बड़का बास उस के न जानै छी के गांव देहात में बाँस के डंटा होइ छै से ही लगल छै बाँस के डंटा आ ओकरे में फँसा फँसाके हे बाबूजी हमर आम तोरबै छथिन त एको गो चोटाह नहि होइ छै एकोगो जमीन मे नहि गिरै छै ने तऽ फूटै फूटै छै नहि सभ नीक नीक आम अबैत छै गाछीसँ मतलब तोड़ तोड़के सब नीक निकतल एक भी नहि फूटल होइ छै नहि चीज ल होइ छै कुछ नहि होइ छै
एनाभी तऽ मिथिला के मालदह आम के बाते किछु आओर अछि एकर स्वाद र सुगंन्ध बेजोड़ होइत अछि यहाँ एकरा पकाव कोना
ह नहि तऽ पकाबै लए की हैय सखी पकाबै लए तऽ जेना मानू जे पेपर उपर घरमे रहै छै ने वारू वाह ओहो जेना आम टूटे गेल पेड़ पर तऽ डमहायल डमहायल आम टूटल कच्चा आम नहि कच्चा आम तोड़मे तऽ नहि पकत डमहाल डमहाल जेहिमे तनिका पीलापन आ गेल हैय
हँ
हाँ नाम तोड़ के ले आउ आ ओकरा मे पुआर मे लपेट लपेट के ध दू सेखी एते गर्मी पड़े छै तो दुइये दिन मे खाय लायक हो जेतै
ह न पक के एकदम तैयार भऽ जाइ
तैयार भऽ जेतै या कोनो केमिकल भी नहि पड़तै कोइ कार बाइट उर बाइटके भी जरूरी नहि छै ओ तऽ कागज के गर्मी से ही पक जेतै नीक नीक पक जेतै आओर दू दिन मे रख दियौ कोइ तर के जेना कोई बास्केट उस्केट घर में होइ छै ओहिमे एक पर एक पक रख दियौ दू दिन मे पक के नीक हो जेतै
अच्छा एना लीची उ ची के भी त सीजन आब तऽ खत्म भ गेल आहाॅं के गाछी मे लीचीओ फड़ल रहै कि
नहि लीची तो सखी मने खरीद के ही एलकै क तऽ मुजफ्फरपुर के लीची बड़ नीक होइ छै तो ह्म मीठ रहै छै सा ही लीची कहल जाइ छै
हाँ हाँ साहिलीची
ह तऽ ओ लीची के बात हाँ ओ लिची के पेड़ जे हय ने से दोसरा मिट्टीमे नहि होइत छै अहाँ लगयबो करबै ना तऽ ओ पेड़ सूख जेतै अहाँके अहाँके पेड़े नहि लगतै हाँ ओ मुजफ्फरपुर के मिट्टी जे छै ओहिमे ओ पेड़ लग हाँ हाँ हाँ
खासियत छै कि
हाँ ई पेड़ के शाही लीची के खासियत छै ओकर ऊहे हो सकै जेना कुछ कुछके चिनिया केरा जे हइ अपना सबके मानले बिहारमे होय छै तऽ ओ चिनियाँके अहाँके होलै छै तऽ पटने तरफ ने मिलतै
हाँ ई बात तऽ अहाँ सही कहै छथिन जेना हाजीपुर के जे चिनिया केला के बाद छै से तो एकदम अलगे छै
अलगे छै तऽ उ अहाँके खोजब दूसरा जगह मे तऽ ओकर पेड़ नहि मिलतै अहाँके
त आ मिलबो करे छै लेकिन उ रंग के चिनिया लीच तैयार नहि होवे छै पेड़ तऽ होवे छै लेकिन चिनिया लीची एकदम ननकी का ननका छोटका छोटका हो जाइ छै
हाँ हाँ उहे हाँ हाँ उहे कहलियए शाही लीची चिनिया केेला ई सब जे हय न से कुछ कुछ के अपन ओकर सब के मिट्टी के खा खासियत है जय जंग ही ए के पेड़ लगे छै आ होइ छै हम अहाँ चाहब लगा लियु तऽ हमरा अहाँके चहला से नहि लगते हमरा सबके मिट्टी मे न ओ पेड़ न होत अनहिओहन फल अतइ पेड़ो हो हाँ फल नई अबै छै ओहन नीक नीक फल नहि अबै छै नहि बहुत बढ़िया तऽ मंगेबै ने अहाँ आबैत रहियै तो नहि खरीद लेलियै ओ आम उधर से जे गुजरैत रहियै फुलवारी दन से तो कुछ खरीद लेती है बाल बच्चा ले
नहि तऽ सोचलियै कि ले लेब लेकिन एतना ने जे धूप रहैत कि हमरा आर के उठा के लेके आबे से समहार न होय ई चलते हम नह ले ली कि मालिक अब जे दी घरबा मे रहथिन उनखा के बोलब कि चलू तनिका साथे चलके आ कीन लि आएब
हाँ व्यापारीसब वजन जे तोड़तै ने व्यापारी अबै छै तोड़े ला जब जेना टाइम आ जाइ छै ने तऽ अबे छै तोड़े ला तब बाड़ी सब से जेना फुलवारी मे से खरीदब ने अहाँ त कुछ दू पैसा कम मे मिलत बाजार मे ह बजा जार मे जयब तऽ उहे दू पैसा बढ़ जायत अहाँके
हाँ ई तऽ आहाँ सही कहै छथि चलू सखी हमरा आर के एकटा कॉल आबै हमे करब अहाँके ठीक छै चलू ठीक